हेलो हाँ
हाँ हाँ
खइयौ
हाँ बाजू
कथी बाजू हु हु हु किस तो बाजू
कहियौ हाल समाचार
हाल सम समाचार तऽ ठीक यऽ लाइन चलि गेल फेर इएह हाल यऽ इह समाचार यऽ हँ
हमरा तऽ तनिको गर्मी बर्दाश्त नहि होइ हइ ब
हँ हँ हँ उएहाल छै हमरो सबके और सभ कहियो तहन
ठिक छै तब
हू
अहाँ के काम भऽ गेल
नहि फैलेन फैल फैलले छै लेकिन हँ देखिय राखाय छिय लाइन चलि गेल छै ने अंधेरा में किछु और ने सम समझमे आ
ओ हो
हँ लाइन चलि गेलै ने मोबाइल के लाइट जरेने छियै लेकिन तैयो
ह्म
लाइन रहैत छै तऽ कनि आ और दिमाग चलै छै एखन नहि चल रहल
हँ लाइन रहि छै काम करमे बने रात क ए न नहि ओड़ियाइ
कटा जाय छै तुरंते कपड़ा ने तऽ राखे टाइ मे दिमागे ने काज करे छै ककरा त रखिए ह
कपड़ा रखय लो अथथि किया नहि खरीद लै छियै हबै न हाय शो केस
ह ह मेन बात दू दूगो ट्रंक छै राखैयो के तऽ जगह होयके चाही
ह नहि तू तऽ अइट जायत कम सम जगह में
हू हू
से होइहे बिना रैक के दिक्कत हो जाए
हँ अथी ई सबमे राखै छिय बैग वैग मे इटाैची अटाइची मे फेर उक्टा जाइ छै
हँ हँ बच्चा सब के निकालै मे रखे मे तब बैग अटाइची मे तऽ नइ बोनेै हे उकटा जाइ
हूँ ताहि दुआरे नै आब और दिमाग काज कऽ रहल छै आऔर सब कहियौ
चिड़िया घर ईसभ नइ जाइत छियै अहाँसभ घुमय लए बच्चा सभके लऽ कऽ
केतअ
पटना मे
चिड़िया खाना
हू
कहाँ जाइ छी बस एखन तऽ गर्मी सँ परेशान छी आ एखन ओनाहुतो पापा के तबियत खराब छलनि उएहमे सभ लागल छलखिन
हँ एना जेना ओतऽ रहै छीयै बच्चा सब भेल मतलब
ह हँ कनी दूर छै ने तऽ बाइक पर मे जेबै तऽ चारू आदमी के ओतेकऽ दूर जायमे कनि डर लागैत रहै छै बाइक पर
हँ
ह बच्चा सब छोट छै न आ रौदा दिन भरि तऽ रौदे रहै छै छओ बजे रौदा खतम होइ छै
हू आजकल तऽ गर्मी मे सब के देखे छी मायर वाटर पार्क दुनिया सब घूमे हय हमर सबके तऽ बाल बच्चेदार आदमी सब इहे सब मे लागल रहे छै की
अपना सभ घरमे घूमै छियै एहि घर से ओइ घर
ह यै दू बेर गेबो केलिये हम अपना गाम पर कहलियै जेबै लेकिन हमसब एकेले जाय मतलब दोस्तिन सब रहे हे आ तब नीक लगे है ओ सब
पिछला बेर गेल छलहुँ कलकत्ता एहि बेर तऽ कलकत्ता नहि गेलहुँ पिछला बेर कलकत्ता गेल छलहुँ तऽ कनी गेल छलौ कतहु कतहु घुमय लए जेना तारापीठ गेल छलौ
कलकतो मे तऽ उ मंन्दिर छियै एगो
ह बस अथ दक्षनेेश्वर काली दक्षनेश्वर काली छथिन काली घा काली घाट छथिन दक्षनेश्वरे कालीमे हमर देखादेखी भेल छलैह
पिछला बार तऽ हम गेल बुझलियै टाइम मे हम मतलब जिनकर शादी छै हुनकर बड़का भाई के शादी छलै
अंठावन उसमे से कुछ दिए कि नहि नइ दिया कुछ आप कुछ दिये उसको हम कहा दिये जो दिया हुआ था उसीमे अभी माँंगा नइ आपसे याद है कुछ याद अन्ठावन सौ से उसो दे के आए है दे दिय हँ अच्छा तऽ बिल इसका बिल बिल उल न दिया है बिल काहे नइ दिया बोल है न वो ऐसे ही त आ गेल आब चाय पी कऽ केतअ जेबै आबय छी आब कतअ जेबै ख त त एखइते कुछ मतलब बस
एगो तऽ संडे दिन मिलै हमरा घुमय लए ओहोमे अहाँ रोक टौक करै छियै
आब आब जते बेर आबै छथिन घरमे कहै छथिन चाय पिआबै ल
छथिन पता नहि हमर दोस्त नहि हेथिन लेकिन बात करैत करैत हमरे दोस्त लागैया भऽ जेथिन बात मे
हँ
मेन बात छै एखन हम अथी एखन हम अथी ल रहल छी ट्रायल ल रहल हाल छै देखा चाहै छै कथी बात करै छै कथी नहि तै दुआरे आ सोना हमर अहीँके नम्बर देलखिन हेन तऽ हम अपन बात करैत रहै छी अहाँ से बात करे मे कनि हमरा अलग नहि ल लागैया कियाकि जेना हम बात करै छी तेनाहिते अहुं बात करै छी ताहि दुआरे आ फेर भऽ जेतै लाग भऽ जेतै फेर अपन बहिनो सबके नमरद देबै तऽ ओ सब दिमाग खाब ओकरा सब पगलैब बात करैत रहब त सब तऽ डेढ़ घंटा दू घंटा पगलाबैते रहतै
हँ
कइल हो मछली बहिन फोन केने छलए खाली ओकर पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ चालू रहत ओकर अथि बन्द नहि हैत मुंह
हूं हूं बहुत आदमी के बात समझ फुराइत रहै है न हमहुँ सब छी तऽ बतियाइ छी ओते बकर बकर हमरा सभ हमसभ नहि करै छी मतलब हमरो बहीं हमरो बहिन छी तऽ हमर से उ बेसी बाजत
हँ ई हमर म जखन बाजत ने तहन हमर दिमाग़ माथा खराब दर्द भ जेत धीरे धीरे हम क कोशिश करब कि आबी हमर फोन काटि दैता लेकिन ओकर जब तक पूरा नहि होयत तब तक नहि काटत
ह मन करो आ बच्चा सभके बुझियौ तऽ गर्मी नहि लगैहे खेलयमे पसीने पसीने भे होइल रहत लेकिन कहबै कि पंखा तऽर आओ लेकिन आएब नहीं सकै या
क्या रै थोड़ा सा थोड़ा सा बुआ दो न
हं हं
घुमि फिर क ये एकरे तिल
खेलैत खेलैत बच्चा सबके याद याद पड़ि जाइ है अपन
एक दू मिनट पिलकेै हन फेर कहै छ कि थोड़ा सा बुआ दो न
उह ने कहै छी खेलैत खेलैत याइद पड़ि जाइ है अपन आहार सब बच्चा सब
नहि करे ये तुमको बुबु दें चलो कहै छै मम्मी चाय बनबै लए गेलै पप्पा ल तऽ कहै छै मम्मी य नहि करू बुआ दो न
हँ आओर सब कहियौ
जे का मतलब जे फोन करै छै जे काज होइ छै अहाँ करै छियै कि नहि मतलब अहूँ एखन अथिए मे छियै टराइए करैमे फोन
नहि ये हमर त क हम त हम तऽ खतम कयला हमरा दस बीस दिन भऽ गेलै बुझियौ
अच्छा अच्छा
हम कऽ के खतम कऽ देली दस पन्द्रह दिन पहिले खतम कऽ देली हमर पैसो चैल एलय ओकर लेकिन अभी आगे काम नहि दऽ रहल नै ने जब तक सबके नहि हेतै एकर रिपोर्ट नहि एेतै आगे कामे नहि देतै दोसर
आ
ओहि लऽ कऽ होइ है कि मतलब अभी सबके खतम करे ले एकरा आकि क बि बिक्रहले बड कुछ टाइम भऽ गेलै ने तऽ ई खतम होबाक के चाही आब
हमरा तऽ एखन दू मतलब एक सप्ताह पहिले पता चलल लेकिन बीच बीचमे कॉल त कहियो कहियो नै ने लागैत रहैत छै तऽ फेर नहि लागे छलै ओना बगल बाल मतलब सोन जे सामने में जे जे हमरा बतेने छथिन
हूं हूं
के सब लेकिन ओ हुनका मैथिली नहि आबै छनि तऽ ओ मतलब पएढ़ि पढ़ि कऽ कहै छथिन तऽ ओ पढ़ प
जोड़ मतलब उहिमे ओहिमे जोड़बा लेब तऽ ओहिमे अहाँके मैसेज आयत बुझायत ओहिपर
आँ तऽ हमर एखन नहि जुटलै हेन मतलब ई हमर फोनसँ अहाँके बात नहि भऽ रहल यए
हँ हम हम नहि बुझै छै लेकिन आब बुझै आइ बुझलियैै कि अहाँ मतलब ओ दोसर छथिन
हँ तऽ हुनके फोनसँ एखन बात करै छै ओ आ तऽ फेर अथि की कहै छै
ह हँ तऽ तब हम बुझलिय कि हम कहली अहाँ कहली दूगो धिय पुता छै फेर अहाँ ड्यूटी ऑफिस केना जाइ छियै
हेलो हेलो
ह ह ह हेलो
तऽ किए नै आबाज अबै हए अहाँके हँ
ह सोना
एते देर तक गायब भऽ गेल छली आहाँ